हेलो ह की हाल चाल छै
बढ़िआँ छै तू अपनन बताबै छै
ह्म हमरा आरके भी सभ ठीक छै
ह तब बहन नास्ता पानी होइ छै से किना
बस बस नाश्ते करे लागी बैठल छियै बहिन
ओ आज की बनैेल नास्तामे
आज हमरा आर घर बनल छै करेलीके भुजिया आलू सोयाबीनके तरकारी आओर रोटी
हू हमरा के तो क हमरा के तो बहिन करेली बिलकुल भी निमन न लागे छै बचपने से न पसन्द करे छै
न प्याज अ जेके भुलै मे तऽ बड़ी बढ़िियां बेस बनै छै
हमर मााय बहुत हमरा डाँटे छै क करेली खााय के नीमन रहे अ शरीर निमन रह खून के साफ करए
छै नहि तऽ काढ़ामे तनी तेल बढ़िआं से से डालके तनी बढ़िआँ से काढ़ामे तनि बढ़िआँसँ तेल डालि करि कऽ आओर खर खर भूँजै छै ने स्वादे लगै छै
हमार माइ तो अचा छ बस बनाय छै बट हमरा लेकिन हमरा बचपने से पसन्द न अछि छै करैला के भुजिया न सब्जी न भरब करैला
बरबााप करैला तऽ आओर निमन लगै छै से बहन तनि ओकरा आरमे टाइ उटाई डाल के बनाबै से बड़ी नीक लगै छै अभी तऽ तेल आर इतना महँगा हो जा जाइ छै कि माँ तऽ करी
ओ तेल महगा होइ जाइ छै और पैकेट में तेल के मात्रा भी कम रहे छै छै नौ सौ ग्राम ही रहै छै
सब राजनीति छै सब राजनीति छै सब मने अपन अपन पॉकेट भरे मे राजनेता सब आम जनता के खून चूस चूसके अपन
हँ बहिन छै हमरो इलाका मे कोइयो विकास अ युवा युवा लोक के नहि छै खाली मंदिर बनै छै खाली मंन्दिर मे करोड़ो करोड़ो पैसा लगई छै
ओकरा आर से कोन जे नवजुवक के काज मिलै छै आ ओहिमे रोजगार मिलै छै
न बहिन बहुत बुरा हाल छै बहुत बुरा हाल युवा लोग लम बड़ा बड़ा डिग्री लेइ के आ छोटा मोटा काम मे वयस्त रहै छै गरीब लोगन के बहुत मार छै बहुत मार
हइ न सभ चीजके दाम ऐसन अउना पउना बढ़ा देेले छै ई सरकार तऽ की कहिये एकदम महगाई डइन खाय जात है
अभी हमार इलाका मे एगो प्रोजेक्ट आयल छै विष्णु पथमे कि ओ बहुत बड़का गो के मूर्ति बनाय छै से करोड़ो करोड़ो के खर्चा छै कोरिडोर बनाए छै छै सब मकान रोड पर के मकान सब टूटे छै सबके जमीन जाइ छै
तो ओकार कुछो मुआबजा उआबजा दै
हँ रेती रेती ती जमीन मे जे घर बनाय छै जेकरा मुआवजा मिले छै बकी के तो गैरमजरुआ वाला जमीन के तऽ कोइ नही मिले छै पैसा हँ नही रहै छै नइ तऽ आदमी जनके भी बहुत गलती रहै छै नदीमे सभ अपन मन मर्जी से सभ अपन अपन जमीनके हरप के घर बनाय लैय छै तऽ सरकार की करै छै
सही बात छै बहिन
ह लेकिन रोजगार के तऽ बहुत बहुत बुरा हाल छै हमरे परिवार मे एगो सदस्य छै दू भारत के सबस बड़ा डिग्री डॉक्टर अर इंजीनियर रहै छै बट इंजीनियरिंग कर के आ कुछ कुछ साल जॉब करे छै आऔर अभी कम्पनी के एतना सॉफ्टवेयर कम्पनी के हाल खराब छै कि नौकरी मे बहुत दिक्कत होइ छै उनका माय बाप बड़ी - जन बड़ी मेहनत करके बहुत मेहनत करके पढ़ाइ लिखाइ करबै छै लाँन ले के हेजे अच्छा लोन ले के पढ़ाइ कराए छै लेकिन अभी बहुत स्थिति खराब रहै छै यू यवा लोक सब झख मारे छै
सबमे राजनीति छै
हँ त जब जब बाल बच्चा के हे जे नाम नामांकन कराबे जाइ छै कॉलेज मे तऽ तब दिखाबै छै कि एतना प्लेसमेंट होइ छै छै इतना है जे लोग के नौकरी लगे छै लेकिन कोइ फायदा न खाली पैसा के ठगा ठगी होइ छै शिक्षा के नाम पे खाली मह मारि खाली पैसा के ठगा होइ छै अभी गरीब के बाल बुतरु लोग उऊचा उऊचा पढ़ाई न कर पााय इतना खर्चे छै कहाँ से जुटा पाई बहिन बहुत हाल छै
आदमी कैसे कैसे करके बाल बच्चा के पढ़ाबै छै अ स्कूल बाल बच्चा के कैसे कैसे के पढ़ाबै छै
हँ देव जा जाइ छै
लोन ले के कर्जा पैचा कर के स्कूल के फीस भरे छै मााय बाप
कहलीन ने हँ कि शिक्षा के नाम पे खाली लूट मचल छै खाली लूट सरकारी स्कूल के वही हाल छै पढ़ाइ लिखाइ निमन होइ नहि छै
खाली शिक्षा मंत्री बन करके सब बैठ के अपन अपन बिल्डिंग ठोके छै आ घर के अगुआ में तनि ख कार खरा करै छै
हँ बट गरी लेकेक लेकिन गरीब लोगन के बारे मे कोई न ज कोई न ध्यान रखे छै कोइ नहि
कष्ट छै बहिन बहिन कष्ट छै
भोट घड़ी बड़ी बड़ी भाषण दै छै कि हम ई करब हम ओ करब हम शिक्षा देब तऽ हम रोजगार गाड़ी वला युवा लोकके रोजगार दियौ लेकिन कुछ कछ न बदलाव आय छै किुछ न
घड़ी तऽ तनि दुनू हकर जोड़ करके एकदम दुआरिए पे खड़ा रहै छै क कहुँ हमरा के बस जे छै अपने आर के अहााँके सब छै ओकरा आर बाद तऽ फेर भोट पड़े के बाद तऽ फेर तनी नजरो नहि आबै छै कि हँ के छै नहि छै से
खाली भोट लेबे के लिए ई सब है जे इतना
करै छै तब आ भोट मिले के बाद हँ आ भोट मिल मिलल ह
जनता के तो कीड़ा मकोड़ा समझे छै कोइ भी सरकारी आ ऑफिस में जाइ छै काम के लिए लम्बा लम्बा लाइन में खड़ा रहै छै गर्मी मे कामे न होइ छै
आ नौकरियो लगै छै तऽ बस खाली आरक्षण के सीट पे मने मध्यम वर्गीय परिवार के तऽ हर देने से मार छै भाय महगाइयो से छै शिक्षाो से छै आओर नोक करियो काजो से छै
हँ हँ बड़ी बुरा स्थिति छै समाजके भारतके दीिन दुनिआके बहुत खराब स्थिति छै बहिीन
तब एहिहमे ने प्रोग्रेस नहि करै छै तनी उन्नति नहि करै छै जहें के तहें र जाइ छै उन्नति नहि करै छै भारत जहें के तहें रहि जाइ छै यही सब कारण छै
यहाँ पे बहुत बेरोजगारी छै बहुत जे हिसाब से इन्सान पढ़ाइ करै छै से हिसाब से सबके नौकरी न मिलै छै हँ ई वजह से बहुत सा जे अत्यचार चोरी चमारी सब बढ़ै छै हिंसा बढ़ै छै समाज मे सरकार
आदमीके तनि काज प्रयोजनमे तनि करयके जाइ छियै तऽ तनि बुझाइ छै कि हँ असे तऽ करिया क काज नीक छै बहिन तनि ओकरा आर मे तनि जे काज मिलै छै ने तऽ तनी ओकरा आर से तनि घर परिवारमे सहयोग तरीका मिल जाइ छै
हँ बहिन ई तो बात तू एकदम हन ह सए प्रतिशत सही कहै छै
कार्यके बहुत नीक सहयोग कार्य छै कि तनि हमरा आर गिरहनी सभके कनि मदद मिल जाइ छै
हँ बहिन बहुत नीमन काम रहै छै यहाँ घर बैठले को आदमीके अपन बाल बुतरु सब सम्भाल तेर के काम काज करके आदू पैसा आबेै छय
तऽ आ तनिका तनिका काज करि कऽ टाका कमा लियै छियै तऽ तनि घर परिवार बाल बच्चाके सुौखो पूरा हो जाइ छै
हँ बाल बच्चा को
निकलि जाइ छै दाम
हँ बाल बुतरू कहीं जिद्द करे जाइ छै कि हमरा ई चाही चाह ई घुमा दे सेहो किुछु काज
हँ बहुत सहयोग मिल जाइ छै बहिन बहुत सहयोग एकरा आारमे तनी कोनो दूर रयना छै
हँ बहिन ठीक है से और बहिन घरमे
सब नीक छै सभ नीक छै तऽ तनी हम ने अहाँके बातके तनि विराम दिै चाहै छियै कि अहाँके नाम जीजा के फोन आबैत छै तऽ तनि हम हुनकास से गप करके अहाँके तनी फोन करब
हँ बहिन ठीक बहिन
ठीक छै खुश रह
ठीक छै